हेलो
ह बोल
नमस्कार अ बताय न समाचार कैसे छियै
हमर सब समाचार ठीक छै अपने सब बचाबै छियै कइसन छी
हमरो ठीक छै आओर बतै छी ने खाना खालीइ छै
हम तो खाली छी आब बतै छी
हँ हम भी खा ले छी की खलियै छीय अहाँके
हम तो खयले छी भिंडी आओर रोटी सब्जी इहे छी खाइ छी बड़ी नीक लागै छै खायमे
हँ काफी नीक लागय छीही
हँ त छै
मौसम कैसे छियै अहाँके
मौसम छी तो अभी तो घाम गई छी थोड़ी देर पैर छी मौसम थोड़ा खराब चलै छै
हँ बहुत धूप उगै छै नए गर्मी भी बहुत अधिक पड़ै छै
बहुत ज्यादा छियै
चलै छी गर्मी से तऽ सब कोइ परेशान छै क्या कहै छै अब
इ सभके परेशान कऽ कऽ रखि दै छियै
हा आओर बतै छी ने खाना उना बला लेबै छी अहाँके
अहाँके तो खाना बरबान बना लै छी लेकिन थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर दै छी
चल छी कोइ बात नहि
अहाँ बताइ छी अब बनाहि छी कि नहि छी
हँ हँ बना लै छी
की की बनाइ छी
हम बनाबै छीयै चावल दाल सब्जी मीठ मछली हर चीज बना ले छै सब्जी में हर तरह के सब्जी बना ले छी
आपको सबसे ज्यादा कोनसा चीज खाने में नीक लगती
हम मुझे तो सबसे नीक लगै छै चावल दाल सब्जी घी
ई तो सब लोकके नीक लागै छै ई तो सब लोकके नीक लागै छै
हू आओर बत ने पढ़ाइ लिखाइ कैसे चलै छैै अहाँके
अहाँके तो ठीक चलै छी थोड़ा मतलब अभी छी ना छुट्टी कर देले छी गर्मीके
हँ गर्मी के छुट्टी चलै छै अभी
हँ गर्मीके छुट्टी चलै छी तो बहुत इधर घूमने मे नीक लागै छै अभी के टाइम पे
ह ठीक कहय छी की अहाँके गर्मीके छुट्टी छुट्टी चलै छै अभी आओर बते छै कोचिंग तऽ पढ़ जाइ छै ने
हँ जाइ छी कोचिंग तऽ पर नहि जाइ छी
किस कक्षा पढ़ै छी अहाँ के
अहाँके पढ़ै छी न नौवीं कक्षामे
चलय छी
आओर बते छै ने कोन सा विषय अच्छा लागे छै पढ़ेयके
हमरा तऽ विषय अच्छा लागय छै हिन्दी
हँ आ
थोड़ा मोडर्न हँ लेकिन इंग्लिश मे जो कहानी रहै छी ने तऽ ओ सरजी पढ़ाबै छी तऽ ओ सुनने मे बहुत अच्छा लागे छै
चलय छी आओर बतय छी ने
अ बताबै छियै आपके इधर कौन कौन सा पेड़ लगाया
हँ पौध अनेक तरहके पे पौधे लगाइ छै ह आम लीची कटहल सहजन आओर भी लगाए छै दूध क्या क्या बोलै छी हँ खाइ छी कटहल काफी नीक लागै छी
हम खाइ छी थोड़ा एक दूगो खाइ छियै उसके बाद हमर मन भर जाए छै मीठा चीज हमको पसन्द ही नहि छै
चलै छी कोइ बा हँ
और बतावे छी ना
आओर सब तऽ ठीक छी
कि अहाँके
हँ ओ तऽ माँज लै छी बहुत अच्छा से चकना मतलब उसमे फेस दिख जाइ छी हमारा मु देखि जाइ छी
आओर बतै छिय हम कहीं घूमने उमने जाइ छियै कि नहि घरसँ बाहर
अभी छी तो थोड़ा मोड़ जाइ छी लेकिन ज्यादा नहि जाइ छी थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ै छै ने इसीलिए
ह गर्मी तऽ बहुत पड़य छै दिनमे कॉफी रौदा उगै छै
हँ जी
आओर बताइ चलै छै मोतियहारी घूमने वातर पार्क
चढ़ै छी न हम तो मोतिहारी तो मन तो है छी जाने का लेकिन कोइ फ्रेंड ह नहि मिलै छै ने जााने के लिए दोस्त
हँ हमी चलै छी
खेले छी तऽ ओ कहियो फोन करै छी से चलने के लिए छी
हँ बोल छिय ने
अ आह आपको कोन कोन सा फल अच्छा लागय छै
ह तऽ काल सेब केला काफी नीक लागै छै
मतलब सभसँ फेवरेट कोन सा लागै छी
जाइठब क क्या बोलै छी
आपको सबसे जादा फेवरेट कोन चीज लागे छै
पसन्द दीदा पसन्द सभसँ चीज खानेमे
हँ
फलमे लागै छी केला सेब लागै छै
आ
अहाँके आओर बतै छी ने अहाँके मोमो चाउमीन मोमो चाउमीिन खाय छि
ओ तऽ हर दिन खाइ छी बहुत अच्छा लागे छै मोमोज तऽ बहुत अच्छा पानी पूरी भी खाइ छी
दूबे धान हममे भी काफी नीक लागै छै
बहुत नीक लागै छै ह तऽ खाय मे बहुत बहुत नीक लागै छै आओर बताई छी घर ओर आपका बनै छी सुनै मे आय छीै अच्छा ई हमर तऽ बनै छी बहुत अच्छा बनै छी अभी तो
अच्छा अहाँकेँ बतैै ने आओर मतलब खेलमे कोन कोन सा खेल पसन्द छै अहाँके
अहाँके तो खेलमे पसन्द छी क्रिकेट फुटबॉल हॉकी उक्का छिपी आओर कबड्डी आओर गेमिंगमे तो अच्छा लागै छै बस फ्री फायर ऑनलाइन जो रहता है उहे छै बहुत अच्छा लागै छै
अच्छा अहाँके फ्री फायर खूब खेलै छी ने
हँ अहाँके तऽ पहिले फ्री फायर खूब खेलैत छै लेकिन अब थोड़ा कम कर देल छै खेलै
ह आओर बतै छै ने आम है आपके बगीचेमे पड़ा हुआ
आम तो हइ फरल हँ फरै छी आइ न छी कबो खाय लेल छी बहुत अच्छा जाम पड़ल अय
चलि छै आपको कौन सा सभसे ज्यादा नीक लगय छै आम
आम तो हमको नीक लागय छै मालदे होता है और ई क्या बोलते है न बहुत बड़ा होता है क्या बोलते है आपके इधर वो
किसिनभोग
हँ हँ किसिमभो हँ किसिमभो किशनभोग जायदा अच्छा लागय छै बहुत नीक लागय छै
हं हमे भी यहीं से सब नीक लागय छै
ओ तऽ सबके नीक लागै छै हँ ओ ओ तऽ छोटा आम छी लेकिन बहुत बड़ा धमाका करै छी
चलै छी
आओर बताइ छी बाइक उइक कऽ आबै छी किना अच्छा आब सबसे जायदा कितना स्पीड हाँकै छै
हम तेज काफी कम तेज चलाबैत छी ज्यादा तेज नहि चलाबैत छै
छी और बताई छी आपके बगीचेमे कोइसा आ मतलब छी पेड़ पौधे कौन कौन सा लगाई छी
हुं लगाय छिय अनेक तरह के पेड़ पौधे लगाय छी
कौन कौन से बताबै ने छी तो
आम लिची कटहर आओर सहजन पपीता केला
चै छी बहुत अच्छा अच्छा ई सब फल छी जब मन करै छी तब खाइ छी
ह अमरूद ईसभ लगााय छियै फूल भी बहुत अनेक तरह के लगााय छै
हम कभी कभी खिलाइ छियै
हँ खेलाइ छी जरूर खेलाइ छी आओ बतै छै ने गर्मी बहुत अधिक पै छै तऽ शिकंजि पियै छिय अहाँ के
हँ शिकंजी तो पियै छी लेकिन थोड़ा ह ने उ का क हेते न मिक्सि मशीन खराब हो जाइ छी ने इसीलिए थोड़ा अभी के टाइम पे नहि पियै छी
चलै छी आओर बतै छै ना कही पेंटिंग उंटिंग करै छियै या अहाँके
हँ पेंटिंग करै छी क बोलती छी ने कॉपी पे करै छी पेंसिल से
अहाँके बहुत नीक लगै छै ई करै
ओ तऽ हम बहुत नीक लागै छी बचपने से छै ह कहियो आबे छी ने आपके भी पेंट बना देबै छै बहुत नीक पेन्टिंग बनाइ छै
चलै छियै आओर ओतै छै ने माताजी अहाँके आचार लगले से
हँ चार तो लगाबै छी बहुत अ अच्छा अच्छा आम का अचार आमले का अचार कटहल का भी अचार लगाबै छी खााय छी कभी
हँ हम हमारे माताजी भी बहुत तरह तरह के अचार लगाइ छै
बहुत अच्छा लागै छै ने
आओर बतै छै ने खाजा खजूर खाइ छियै खाजा खजूर खाइ छीयै तऽ
छी अभी तऽ न खाइ छी कोइ होइ छी काटने वाला छी तऽ बताई छी ठीक है काटवाना छी हमको
ह नहि कोनो काटै छिय अब
काहेकि अभी तो ई सीजन खाइ न छियै अभी एक भी
चलै छी आओर बतै छी ने हिन्दी किताब पढ़ै छियै नीक लगै छै अहाँके
हँ नीक लागै छै ओ लेकिन थोड़ा मोड़ा हमसभ अच्छा नहि लगता छी पढ़ाइ करनेमेब आजकल आओर बताबै छीयै आब कैसे पढ़ाइ करै छियै
पढ़ाइ हम बहुत नीक तरह स करैछी
कहाँ पढ़ै छी आजकल
हम कहै छियै कोचंग पढ़ै छियै खाली
खाली कोचिंग पढ़ै छै इसकुल तऽ अभी छी बन्द छी ने
हँ ओ ओ नहि पढ़ै छी कॉलेज जाइ छी हम
अच्छा कॉलेजमे अब जाइ छी
चलै छै अहाँके बात करकेऽ काफी नीक लगै छै
ठीक है छी आपसे भी बात करके बहुत नीक लागै छी
ठीक छै
ठी ठीक छै तख
ह